हँ से
गोर लगै छी।
खूब खुश रहू।
कहू आर की सब करै छि।
किछ नै एना बैसल छी चाय पीलहुं हन एख ने आ आ बैसल छी।
आर सब कहैयो अहूँ किछ नय करै छी। हम गेल छलहु हें अपन बहिन गाम नोत पुरअ लै त बुझिते छी जहिना जाय काल मे कपड़ा लत्ता लोक के सैंत के रहे छै तहिना अबे छै तऽ फेर धो धोक सैंत के रहै छै।
हँ हँ आ उपलेन सब मे तऽ कनि कपड़ो सब ज्यादा चाही ने बस
कतेक भऽ जाइ छै कपड़ा सब रंग के सब दिन कपड़ा
हँ।
आ एहि सबमे लोक पहिरबो करतै ना अनदिना तऽ लोक वएह पहिरने रहे छै सूती पहिर क घर में रहै छै।
हँ हँ काजे परोजन मे लोक पैहरै छै ओना थोड़े ना पहिरलै छै कनी
की घर अंगना मे पहिरब
नय कनि उपनयन मे पहिरू ककरो बियाह भेल तऽ पहिरू। आ कतबु साड़ी रहत तैयो कहबे जे केकरो बियाह हयत या उपनयन हयत त कहबै कपड़े नै अइ। नय अपना सब के कहै छियै।
ई कतबों रहत तैयो अपन कहबै जे कपड़ा नैया अइ, जे ओहो लाथे तऽ अपन कपड़ा एकटा कीना जैत।
खरीदै हॅं
हॅं हँ ह तय दुआरे आर सब ठीक हमरा घरे लग मे छै। एखन रहे एक एकतारीख एक आदमी के बिआह अपना सब के त बुझ छीयै कतेक विध होई
बड्ड विध होइ छै अपना सभ मे तऽ ब्याह भेल चतुर्थी भेल
तए ने सभ सँ पहिले तऽ लड़का अबितेक देरी अहाँके सभ अथी भऽ जैत आमो बियाह ल चैल जाएत सब आदमी।
हँ अहाँ सबके अम्बो बियाहल जाइया?
हँ अहाँ सबके नय होइया
नय हमरा सभके गाँव मे नय होइ छै। हमरा सबके घर मे धोबिन सोहाग दै छय
हँ उएह तऽ हमरो सबके गाम मे दै छथि।
हँ धोबीन सोहाग देलथि हँ
हं हं तकर बाद अहाँके सब सँ बड़का सुन्दर परिछैन कते सुन्दर लगैत रह जखन लड़का के
हँ हँ कते सुन्दर लागैत रहै छै।
हँ परिछैन देख में।
हँ बड नीक लगैत रहै छै फेर मौहक होइ छै।
महुअक भेल बियाहके चारि दिन के बाद सबटा त अपना सब में बिध त नीके निके होइ छै।
हूं हँ
चारि दिन केना बित जाइ छै लोक बुझबो ओ नै करै छै बियाह में ई बुझै छै।
नहि बुझै छैय एक साल तक नहि बुझै छैय फेर मधुश्रावणी आयल अहाँके पन्द्रह दिन तक
हँ मधुश्रामणी ऐल तऽ पन्द्रह दिन फेर अहाॅं मधुश्रावणी पाबनि पूजू। तो से छै आ ओहोमे अहाँके भोरे भोर नहाउ धोउ विषहारा सबके चेनाइ सबके पूजा करू आ साँझमे अहाँ अथी कऽ लिअ। फूललोढ़य लै चलि जाउ बेरिया मे कथा सुन चलि जाउ। ओहो पाबनि तऽ कते नीक लगैत रहै छै किछु पूछय लै नै। ओहो में पन्द्रह दिन केना बीत जाइ छै लोग नहि बुझै छै आ सोलहम नहि सत्रहम दिन सासुर सासूर स खबरि अबै छै जे चलिए आउ।
हाँ चैल आउ, हॉं-ह-ह-ह-ह-हॅं।
हमरो सब के सैह भेलै, पाबैन के प्राते भने आबऽ पड़लै, एते कनाऽ किछु पुछऽ लैय नैय।
हँ।
लेकिन ल की करथिन? छी भेट।
नै तऽ अपना सभके तऽ जाइयो देलथि, कतेक लोककेँ तऽ जाइयो नहि दै छथिन न। कहै छथिन सासुरेमे हम पूजेबै, साउस कहै छथिन।
हँ-हँ, आ सावनके बाद तुरते भादव भऽ जाइ छै, तऽ भादव मे तऽ अपना सब में बेटी के आब-आब नहि करै छै बेटी
नैय-नैय।
तइ दुआरे पाबैन के प्राते भेने आबऽ पड़ल अइ।
हँ।
अपना सभके पहिलुक बरसाइतो कतेक नीक होइत छै?
हँ-हँ। बरसाइत, हमरा तऽ पहिलु पाबैन बरसाइते भेल अइ, अहाँ के कुन पाबैन भेल अइ?
हमरो बरसाइते पहिले भेल यैऽ, हमरा भरफोरीये दिन बरसाइत भेल अछि।
देख
हमर बियाहके साते दिन पर दूरागमन भऽ गेलै न।
हँ, हमरा तऽ चारिए दिन पाँचे दिन पर, जहिये चतुरथी रहैऽ? चतुर्थीए दिन हमरा दुरागमन भेल अइ। भोर मे चतुथी भेलइ, हॉं। हँ, दनाॅही सब भेलै, आ तकर बाद साँझ मे दुरागमन भऽ गेलै।
ऊंऽ, ओतऽ ओहैऽ दिन?
हँ ओहैऽ दिन, चतुरथिये दिन।
नैय हमरा हमरा सबके सात दिनपर भेलै, चतुर्थी-ततुर्थी भेलाके बाद। आ फेर कनिए दिनके बाद अहाँके मधुश्रामनी भऽ गेलै, तऽ फेर चैलिए एलियै अपने गाँव।
हँ, नैय हमरा पहिलुक पाबैन अहाँके अथी बरसाइत भेलैइ, त हम ओहिठमा रही, तऽ अहाँके सासुररे मे रही, त पाबैन बरसाइत पूजलौं सासुरे में। त एते टा अहाँके नैय न बुझैत रहैत छै पहिलुक-पहिलुक पाबैन मे लोक?
नैय-नैय।
हँ, तैयो बड मोन लगलै, लोक सब रहथिन तऽ मोन बड्ड लगलै लेकिन बुझियै तऽ नहि किछु पहिलुक बेर। अपन जेना जेना सब कहलखिन हाॅं।
हमरो पहिलुक सासू, हमरो बरसाइत सासुरे में
सालो भरि पाबैन पुजियौ आ तैयो पाबैन जे ऐऽत, जाबेत साउस-ननैद स पुछियौ नैय ताबे लोक के नैय दिमाग में नीक स सन्हियैत रहै छै।
अखनो तक बरसाइत जे पूजै छियै, तऽ पहिले माँ सँ पूछि लैत छियै माँ गैऽ की करबै? केना हेतै? तखन मॉं बतबै छथिन।
हमहूँ सब अपन साउस के पूछै छियैन तऽ कहै छथिन, तऽ कहिया बुझबै केना कि करु? कहबै बेटी पुतहु के, अपने ने अहाँ सबके बुझल ऐ त बेटी पुतहुके केना कहबै।
ह ह।
घरमे अहाँ, जाबे छी ताबे लटकि गेल तकर बाद देखल
हं हमरो दीदी कहै, ननदि कहै छथी न अहाँ सब की करबै पता नै? हम कहै छिअइ दीदी ई रहथिन, अहाँ रहबै न बस सबटा भ जेतै। हमरा सबके कोन काज छै।
कहै छथिन हँ आओर माँ सबसं पुछलौं अपन।
हं से पुइछे पुछिक लोक करतै न ओना केना करतै?
केना करतेै?
हँ।
आब त सोमवारियो आबै बला अछि। सोमवारीमे पूजा करै ले त जाइत हैब न मन्दिर?
हं मन्दिर त जाइ छी हम, पूजा कर ला।
मन्दिर लग मे अछि न।
हं मंदिर लगेमे ऐ, दूरमे नै ऐ लगेमे ऐ।
उं। हमहुं सब हम जाइ छी मन्दिर त हमरा सबके कनी दूर छथिन हमर ओ। पीपरके गाछ दूर परै छथिन, महादेव मंन्दिर त लगे मे छथिन।
हं नै हमरा सबके दुनू मन्दिर केरा ओ पीपर के गाछ दुनू चीज लगेमे छथिन दूर नै जाए पड़ै छै।
हुं नै हमरा सबके दूर जाए परै छै।
शनिदेवके पूजा करू अहाँ त शनि दिन क पूजा क सकै छी, पीपर गाछमे भोरे भोर जा क।
हं लेकिन नै हमरा पार लागैया भोर के लंच बनेबाक रहै छै ने कनी। ओइ दुआरे नाश्ता तास्ता बनाउ।
सैह भ जाइ छै, इसकुल बला के त वैह भ जाइ छै बच्चे के।
हँ।
तै दुआरे, भाइ आब बच्चा के लोग देखतै कि पूजा पाठ देख
हँ तै दुआरे नै होइ छै
हं हं कोनो बात नै, सबसं बड़का एखन पूजा छै बच्चा के पढ़ेनाइ।
बस-बस।
बाल बच्चा बनि जेतै तकर बाद पूजा होइत रह दोसर अपने नमहर भ जेतै न, अपन काज कर लायक भ जेतै। हमर बौआ सबके त अपने सं कपड़ो ने पहिरल होइ छै, कपड़ो हमरे पहिराब पड़ै छै।
हँ अहाँके त सबटा कर परैत हैत। हमरा सबके से त नै छै अपन लंच बनाके पैक क देलौं बच चा सब अपने तैयार भ गेल, नहेलैथ सुनेलैथ सबटा केलैथ।
तै दुआरे
पैघ भ जाइ छै त कनी दिक्कत बढ़िआं
अच्छा-अच्छा।
त कहिया छी मधुश्रावणी अपना सबके, पैन्चमी पाबैन।
से एखन न‌इ बुछलहुं है लेकिन एखन त अथी भेल है पूर्णिमा त भेल है।
हूं
आब देखीयौ इ सोमवारी बुझीओ चालू हैत चौदह तारीख पन्द्रह तारीख न‌इ बुझलियै नीक स नै बुझलियै
हूं
हँ नीक स बुइझ लै छीयै ने तखनि कहब। हमु एते नीक स न‌इ बुझलियै ऐ माँए के पुछ‌ पड़त फोन क क माँ के पूछबन न एक बेर त माँ कहि देथिन तकर बाद हम अहाँके कहि देब। यैह छै मधुश्रावणी पॅंचमी।
अपना सबके तऽ सावनमे बाबोधाम जाइ छी ने। बहुत लोक गामस जाइ छथिन हाॅं जाइ।
हँ हँ कांवर लऽ कऽ हँ। इहो जाइ छथिन हमरो जे छथिन आदमी सेहो जाइ छथिन बाबाधाम।
जाइ छथिन।
हँ काँवर लऽ क गेल रहथिन आब तऽ एखन नहि गेलखिन हैं। लेकिन ओहि टाइम मे जाइ छलखिन हैं।
हू अहाँ गेल छी की न‌इ?
न‌इ गेल छी हम तऽ एनाहुओ नहि गेल छी बड मोन लागल ऐ बाबाधाम जै लै।
हम तऽ दू बेर पप्पा हमरा लऽ गेल छैथ। पप्पे संगे गेल छी कांवर लऽ के ओहिके बाद सोचि ते रहि जाइ छै सब बेर जे एत स गेल हेत पर नहि होइ छै बच्चो सब छै न।
छैहे की छैही की दु जगह जै लै हमरा बड मोन लागल ऐ एकटा श्यामा माय मंदीर दरभंगा में छथिन
हँ हँ
एकटा बाबाधाम हमरा बड मोन लागल ऐ जाय लै। जे कि छथिन लगेमे आ लेकिन तैयो नहि होइयै गेल, आं
गाड़िए स चैल जैब।
हँ सैह सोचै छीयै जे एक दिन रैब दिन क भोरे भोर उइठ कऽ आ चैल जेबै रैब दिन क तऽ बौओ सब के छुटी रहै छन हुनको छुट्टी रहै छैन।
हँ हँ।
छुट्टी रहै छै तऽ घरे मे तते काज अहाँके रहत जे फुर्सत न‌इ रहै छै लोक के आ बच्चा सबके आ सबटा इस इस्कूल के ड्रेस दू टा क ड्रेस छै त से धोइयौ त चाइर टा ड्रेस भऽ गेलै चाइरटा जूता भऽ गेलै चाइरटा मोजा भऽ गेलै। दुटा बैग भऽ गेलै फेर टाइ भेलै बेल् भेलै दुनिया भैर के बच्चे के भऽ जाइ छै तखन तऽ एक सप्ताह त लोक एकटा दूटा जे इम्हरका काज केने रहे छै से केने रहे छै रैब दिन के त और एक बहुत काज भऽ जाइ छै अंत न‌इ रहै छै अहाँके काज के
हँ अहाँके तऽ छोट छोट बच्चा सब छैथ हमरा तऽ पैघ पैघ भऽ गेलै तैयो धोअ पड़ैया हमरा आब
सैह छै। आ तखन अहाँ काज करैत रहियौ तऽ बीचमे बच्चा सब चलि आयत आब ओ काज छोइर करिकऽ आबो काज करू दोसर काज करू ई नहि ने होइ छै हमरा जे मतलब एक सुरे मे काज क लेब एकसुरेमे कऽ लेबै तहन तऽ तुरन्ते काज भऽ जेतै, से नहि होइ छै। काज छोड़ि -छोड़ि कऽ करय पड़य छै, तऽ छोरई- छोड़ि कऽ काज करैत छियै तऽ, अहाँके टाइम लागि जाइत छै।
हूं।
आ रोड पुरका घर छै, गाड़ी- घोड़ा के आवाज तऽ सुनिते हेबे जाइया तऽ। हो हला।
हँ -हँ ओतऽ रोड परका घर रहै छै तऽ, होइते अबिते रहै छै आवाज।
आब एको रत्ती गेट खुजल रहै छै तऽ, ओहो हमरा डर होइत रहैया बच्चा सब घर मे रहय या तऽ। ताहि दुआरे हम गेट खोल कऽ नहि रहैत छियै, रहलहुँ तऽ अपन गेट खुजल रहल, नय त बंद कक काज केलो।
हुँ।
त बच्चा सब सुतल रहल तऽ, तखने कोनो काज तऽ केलहुँ तऽ केलहुँ, नहि तऽ अपन बच्चे समय लागल त।
हँ और की काजे की अछि जे अपनासभके, उएह बच्चाके देखनाइ, खाना पीना बनेनाइ।
छैहे की सएह छै, आ ओहो सब त आब दु साल के बाद ओ सब पैघ भऽ जेते, बेटी हमर पैघे भए जेतै। तखन त ऐते नै ने रह ते झंझट अपनो सब के बचपन तऽ घूर कऽ नहि एते, आब अपन सबके घूर कऽ एते।
नहि कखनो नहि एते, ओ जाइ छलिय
आदमी रहै छै मुक्त रहै छै भेल, कोनो चिन्ता कोनो फिक थिर नहि रहै छै।
ओएह तऽ एखन हमर ब
केना कत स, की हेतै।